धन्य
हलो
अबाज
हेलो
हेलो हँ हेलो
हेलो
हेलो हँ गोर लागै छियैन।
खूब निके रहु सुहाग बती रहु।
ई गहुँम जे होइ छै तऽ ओहिमे अक अकटा मिसिया अकटा मिसिया नै रहै छै?
हँ रहै ने छै।
हँ। हँ तऽ ओ खेते में लोक ओकरा उखैड़ देने रहै छै कि बादमे ओकर कोनो?
नै ओतेक के उखाड़ तै उखाड़ै तऽ नै छै तखन आब चैल एलै। एहन स्प्रेके दुनिआँ चैल एलै हन ओयमे दवाइ देलक स्प्रेवला मशीन छै। तऽ ओय मे जे छै से। दबाइ दै देलक दवाइ देलाके बाद जे छै से ओयमे दबाइ सौँसै छिड़काव केए दै छथिन। स्प्रे होइ छै तऽ अपन। अकटा मिसिया अथी जे छै बथुवआ से सब -सब ओहिमे खत्म भऽ गेल खत्म भए जाइ छै हँ ओ सूइख जाइ छै गाछ। तऽ अहाँके अकटा मिसया गहुँम में जे छै से नै होय छै गहुँम।
नै होय छै तेंह दुआरे ओम्हरका गहुूँम सबमे एम्हरसब नै भरिसक से करै छै?
हँ एम्हर नै करै छै तऽ रहै छै।
हँ एम्हर तऽ बड्ड रहे छै बड अकटा मसिया रहै छै।
हँ हमरा सब के एकटा दै छै। हँ। हमरा सबके एहिठाम नै रहै छै एक्कोटा नै हँ। के ओते बिछतेै।
के भेलै ने हूँ।
हमरा सब के ठाम कोनो चीज में जे छै ह हे ओहि मे होय छै धनी जे रहल त धनी में नइ हे स्प्रे फूलमे बहुत जादा कीड़ा लागि जाइ छै तऽ फूल पर जे। छै से स्प्रे केलक लेकिन धान फर भेलाके बाद जे छै से पर ओकरा अस असर अकटा के ओहिमे नहि भेल। तऽ नहि भेल तऽ धानहँ तऽ नहि भेल तऽ अपन तब की कयलहुँ तऽ अपन ओकरा जे जहन तैआर भेल धन्नी तऽ ओहि मे तऽ आसान से अकटा बिछा जाय छै हटि जाइ छै नहि निकलै छै धोअै लए जे जाइ छियै। धोैए छियै ने तऽ ओ सभटा तर मे बैस जाइ छै आ धनी अलगि जाइ छै तऽ ओहिमे तऽ सुविधा हँ धन्नी हल्का छै तऽ ओहिमे सुविधा होइ छै तऽ अपन तरमे बैसि गेल तऽ ओहिमे नहि दिकत छे।
गोटो सभ जे रहैत छै तऽ सभटा तरमे बैस जाइत छै‌।
हँ गोटो बैसि जाइ छै धुआँ हँ हँ गो बैस जाइत छै‌ त गोटो आँह जे धोबे बाल्टी में। मे धोइ जतै ऊपरसँ गोट धीरे धीरे जे धोबै तऽ सबटा हल्लुक होइ छै गोट ने तऽ धीरे धीरे कनि कनि पाइन स वही में ज ओहिमे दह अथी धोबै ओहिमे चालनि पर क बर्तन में कोनो जाल पर निकालबै। ऊपर से गोट आबि जायत आ तर मे इटकोरी ककटा जे रहै छै। छै से अहाँकेँ बैस लैत रह गोट सारा चलि आएत ओहिमे बरत धोलााक के बाद अहाँके उऊपर अलग भए जायत आओ खाली एकटा इटकोरी ईस ओहिमे रहि जायत नीचाँमे रहि जायत तरमे
हँ आ अपना हरदि जे होइत छै तऽ हरदि तऽ साले साले नहि उखाड़ै छै।
साले साले उखड़ै छै?
साले साले
हँ साले साले हमरा सबके उखाड़ै छै। आ तीन साल परर उखड़इत छै तऽ ओकर चक्ति नमहर होइत छै। चक्का नमहर होइ छै हँ आ जे साले साल उखाड़ै छै त तकर कनि छोट भेल।
ओ
तऽ पुरनका चक्का सड़ि जाइ छै। गलि जाइ छै तऽ अपन उखाड़ि लेलक हँ उखाड़ि कऽ आ बाद ओतेक खेरमे जे छै से अपन ओकरा काटि खुटिकऽ अपन आनलक बटेदारसभ बाँटि देलक। बाँटि कऽ अपन तहन ओकरा धोलहुँ धोए कऽ धोलाके बाद ओकरा जे छै से गरम पानिमे ओकरा गरम पानि कयने रहलहुँ ओहिमे क द देलहुँ धए। दऽ देलहुँ ताहिके बाद जे छै से ओहिमे भाफ जखन निकलय लागैत छै। क झाँपि देलहुँ।
हँ
भाप निकललाक के बाद ओकरा कनी एक रत्ती करची से होकके देख लेलहुँ जे हँं भए गेलै। तखन ओकरा हँ तऽ निकालि देलहुँ। ।
हँ। हँ आ ओ काँचे काँचे हरदि कऽ ई उसने छथिन।
हँ।
जहन उखाड़ि के आबै छै तखने काँचे क।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
लागल रहै छै हँ।
हन धोयके तखन काँचके जे नमर चक्ती होल। तकरा चीर देलहुँ चारि फाँक कए देलहुँ। हेलो। हेलो।